हलो जय झूलेलाल दीदी, कहिड़ो हाल आ?
बढ़िया
ॿो सभु ठीकु आ बाक़ी?
हा-हा ठीकु आ न।
सभ बाक़ी
हा-हा सुठे आई सी यु में ही आ
छो?
ॿट्रीय कलाक थीयसि चयि न भई मथे जो पाणी पेट में तो वञेस न हुन पाईप पेट खे जीय आदत ॿि त प्येस पाणीअ जी, जॾह कुझु खारायूस ता उल्टी न करें छॾे, ऑक्सीजन वगैर सभ
अरे
हाणे ई आयम, हिनन चयो अची वञ हेठ री खाई मां वियास ति, हुन ई कुझ ॿुधायो ई नथी अञा रूम में न आई आ न, रूम में अचे त पुछऊस ता डॉक्टर चार पंज ॾींहं त चई हाणे तो ॿ ॾींहं
हा अच्छा रोटी वोटी खादे, रे हलो हलो रोटी वग़ैरह खाधे? बाक़ी सभब ठीक थी ठीक आहे न सभु त हलो